हेलो
हँ हेलो
हँ कहु
ठीक छियै
हँ हम तऽ ठीक छियै अहाँ कहू आंय
हँ हमहूँ सब ठीक छियै
हं
बौआ सब ठीक या
हँ सब ठीक छै हम गेल छलियै गाँव हूं एखने भेलैया बौआ सब स्कूल से एलेया तऽ भेल
अच्छा हमरो सभ के एखने भेलैया बौआ सभ इस्कुल सँ एलैया आ अपने खेलौं हन आ खा कऽ बैठल छी हँ अखैनते खाऽ कऽ बैठलौं हन
हमहूँ एखने बौआ सभके दऽ कऽ बैसलियै तऽ कहलो कनि अहाँ सब
बात कऽ लिअ हँ हमहूँ सोचै छलियै जे बात अहाँसँ करबे करबै
हं हम देखियौ म हँ अगिला महिना मे हम गांव गेल छलियै हमर छोट भाय के बियाह छलनि हें हूं तऽ हुनका भेलनि ह आब सावने एलै त तम
सावन के तैयारी भऽ गेल हँ आ अपने सबके सावन के तैयारी भऽ गेल लऽ लेलौं साड़ी सब
स
अच्छा
तऽ ओकर ब्लाउज सियाए ले देलियै या उएह सब तऽ य पूजा करेब आ
हँ तऽ कतौ जेब पूजा करय लए कि नय
आ
पूजा करैलए कतौ जायब
ब न
हमूँ सब जायब उगना महादेव अच्छा हमहूँ सभ सोचै छी उगना महादेव जायब उगना जा कऽ पूजा कऽ केऽ अपन
आ गाँव मे ने सभ ठमन चलि जाइ छथिन चलि जाइ छियै तऽ बाहर मे तऽ कतौ देखलो नय ने छै
हम डिलिमे नय रहै छियै बुझलियै की आवाज नय जाइया कि हु